नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
सब ठीक छै ने
सब ठीक छै
कलीयम सोचैत छलु जे खेल केवल मनोरंजन साधन नहि बल्कि शारीरिक के मानसिक महत्वपूण माध्यम
हँ बिलकुल क्येकि खेल व्यक्ति के अनुशासन धैर्य मेहनत आ टीमक संग मिलके कार्य करबाक सची देत अछि
त
हेलो
महत्व बहुत अधिक होते छी क्योकि एहि मजबूरी आ आत्मविश्वास बढ़ेत अछि
हँ नियमित खेलकूद करनिहार बच्चा सामान्यतः अधिक सक्रिय स्वच्छ ह ऊर्जावान रहय छथि
हमरा लगैत अछि जे क्रिकेट भारतक सबसँ लोकप्रिय खेल सबमे से एक अछि जाहि प्रति करोड़ लोकक गहरी रुचि अछि
हँ बिलकुल क्रिकेट केवल एक खेल नहि बल्कि बहुत लोक खेल भावना आ उत्साह विषय बनि गेल छी
काल्हि हम एक क्रिकेटक प्रतिियगिता देखलु जाहि मे खिलाड़ी सबक धैर्य रणनीति आ टीम भावना देवा के योग्य छल
हँ क्रिकेट व्यक्तिके कठिन परिस्थितिमे शान्त रहबाक आ सही निर्णय लेबक शिक्षा दैत छथि
सच कहू तऽ फुटबॉल दुनिआँक सभसँ लोकप्रिय खेल मानल जाइत अछि
हँ बिलकुल किएकि फुटबॉलमे गति कौशल सहन शक्ति ओर टीमवर्क चारू चीजक आवश्यकता होइत अछि
हमरा लागैत अछि जे हॉकी भारतक इतिहाससँ जुड़ल एक गौरवशाली खेल अछि
हँ बि बिल्कुल काल्हि हम बैडमिंटन प्रतियोगिता देखैत छलहुँ जाहिमे खिलाड़ी सबके तेजी से संन्तुलन अद्भुत लगल
बिल्कुल
हमरा लागैत अछि जे जिम्नास्टिक सभसँ कठिन खेल सबमे से एक मानल जाइत अछि
हँ कियाकि एहि स्तर तक पहुँचबाक लेल वर्षों नियमित अभ्यास करबाक आवश्यकता होइत अछि
भारतक हॉकी टीम अतीत विश्व मे स्तर पर साधारण सफलता प्राप्त कयना छी
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे शतरंज अन्य खेल सभसँ अलग अछि कियाकि एहिमे शारीरिक शक्तिसँ बेसी मानसिक क्षमता आवश्यक होइत अछि
बिल्कुल शतरंज व्यक्ति के योजना बनायब धैर्य रखब आ दूरदर्शी सोच विकसित करबामे सहायता करैत अछि
हँ कल्हिे हम देखलहुँ जे एथलीट्समे दौड़ कूद आ विभिन्न प्रतियोगिता सँ सब व्यक्त करै व्यक्तिगगत क्षमता सेहो चुनौती दैत अछि हेलो हेलो
हेलो
हेलो
हँ मित्र
आवाज ने सुनाई देैत छै
नहि देेल चल
सच कहू तो खेल केवल जीत हरबाक विषय नहि होइत अछि
बिलकुल असली महत्त्व एहि बात होइत अछि जे व्यक्ति खेलक माध्यम से सीखैत अछि
हँ हमरा विश्वास अछि जे प्रत्येक विद्यार्थीके नियमित रूपसँ कोनो ने कोनो खेल अवश्य खेलबाक चाही
हँ क्योकि खेल स्वस्थ शरीर मजबूत मन सन्तुलित व्यक्तित्व निर्माण करबामे सहायता करैत अछि
हँ सही केह लिय क्रिकेट फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन कबड्डी शतरंज अ एथलीटस जे का विभिन्न खेल केवल मनोरंजन नहि बल्कि अनुशासन आत्मविश्वास नेतृत्व क्षमता भावना धैर्य आ संङघर्ष करबाक शक्ति विकसित करैत अछि जाहि कारण खेल मानव जीवनक समग्र विकासक एक अत्यन् महत्वपूर्ण हिस्सा मानल जाइत अछि
अर्से हम सोचैत छलहुँ जे खेल मानव जीवनमे ओते महत्व पूर्ण अछी हूँ जतबे शिक्षा क्यूंकि खेल शरीर आ मन दोनो विकसित करैत अछि
बिलकुल किएकि केवल पुस्तक पढ़लासँ व्यक्तिक पूर्ण विकास सम्भव नहि होइत शारीरिक गतिविधि सेहो आवश्यक होइत अछि
सच कहूँ तो नियमित खेल कूद करनिहार लोक सब सामान्यतः अधिक स्वस्थ ऊर्जाावन आ आत्मविश्वासी होइत छथि
हँ आ खेल व्यक्ति के कठिन परिस्थितिस मे धैर्य रखबाक शिक्षा सेहो दैत अछि
आ हमरा लगैत छी जे तरिकी एक बहुत उपयोगी खेल अछि क्यूकि ई पूरा शरीर व्यायाम करबैत अछि
बिलकुल तैराकीसँ शरीरक सहनशक्ति बढ़ैत अछि अ‌ माँसपेशीसँ मजबूत बनैत छी
कालियमे एक तैराकी प्रतियोगिता देखलो जाहिमे खिलाड़ीसभक अनुशासन आ मेहनतक प्रशंसनीय छल
हँ कियकि एहि स्तर तक पहुँचबाक लेल वर्षों तक नियमित अभ्यास करबाक आवश्यक होइत अछि
सच कहू तऽ टेनिस बहुत लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय खेल अछि
हँ बिलकुल एहि खेलमे तेजी संन्तुलित मानसिक एकरा करता अ रणनीति चारु चीज बहुत महत्वपूर्ण होइत छै
हमरा लगैत अछि जे कुश्ती भारतक पारम्परिक खेल सबमें से एक महत्व पूर्ण खेल अछि
हँ कुश्ती शरीरक शक्ति सहन शक्ति आ आत्मविश्वास विकसित करबामे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
कहली, हम देखलहुँ जे भारोतलन प्रगितियामे खिलाड़ी सब साधारण मेहनत करैत छथि
हॅं, बिलकुल किएकि एहि खेलमे शारीरिक शक्ति सङ्ग-सङ्ग मानसिक दृढ़ता सेहो आवश्यक अछि
सच कहू तो तीरन्दाजी एक एहन खेल अछि जाहिमे एकाग्रता केर बहुत महत्व होइत अछि
हँ एक छोट गलती सेहो लक्ष्यसँ चुकबाक कारण बनि सकैत अछि, एहि लेल पूर्ण ध्यान बहुत जरूरी होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे दौड़ प्रतियोगिता सभ व्यक्तिके अपन सीमापर पार करबाक प्रेरणा दैत अछि।
बिल्कुल, कएकि प्रत्येक धावक अपन व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करबाक प्रयास करैत अछि।
काल्हिये हम पढ़लहुँ जे व्यक्ति केवल नेतृत्व क्षमता विकसित करबाकमे सेहो आवश्यक करैत अछि।
हँ ई सही बात अछि, विशेष रूपसँ टीम आधारित खेल सभ मे खिलाड़ी नेतृत्व आ सहयोग दुनू सीखैत छथि।
सच कहू तऽ खेलक मैदान जीवनक एक छोट रूपसँ जकाँ होइत अछि।
हँ किएकि ओतय जीत, हार, संघर्ष, मेहनत अनुशासन आ सीखनाइ सभ किछु एक संग देखबा लेल भेटैत अछि।
हमरा विश्वास छी जे खेलक माध्यमसँ युवा वर्ग नकारात्मक आदत सबके दूर रहि सकैत अछि।
हॅं, बिल्कुल। किएकि खेल समयक सही उपयोग करबाक आ सकारात्मक ऊर्जा विकसित करबाक अवसर देैत अछि
सही कहली। तैराकी, टेनिस, कुशती, तेरन्दाजी, दौड़ आ अन्य खेल सब केवल पदक जीतबाक साधन नहि बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, स्वस्थ सुधार आत्मविश्वास बढ़ायब, अनुशासन विकसित करबा आ जीवनक चुनौती सबसँ लड़बाक शक्ति प्रदान करैत अछि जाहिसे कारण प्रत्येक व्यक्तिके अपन जीवनमे खेलक उचित स्थान अवश्य देबाक चाही।
बिल्कुल बिल्कुल। काल्हिये हम सोचैत छलहुँ जे खेल केवल मैदानमे खेलल जाय बला गतिविधि नहि बल्कि एक एहन विद्यालय अछि जतय जीवनक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा व्यावहारिक रूपसँ शिखबाक अवसर भेटैत अछि।
बिल्कुल क्यूकि खेल व्यक्तिके सिखबैत अछि जे सफलता रातो-रात नहि भेटत बल्कि निरन्तर अभ्यास, धैर्य आ मेहनतसे प्राप्त होइत अछि।
सच कहू तऽ बहुत लोक केवल विजताके देखै छथि। मलब ओकरा पछाड़ी वर्षो तक कएल गेल संघर्ष नहि देखबैत छथि।
हँ एहि संघर्ष खिलाड़ीके मानसिक रूपसँ मजबूत बनबैत अछि।
हँ, हमरा लगैत अछि जे वालीवाॅल एक बहुत रोचक टीम आधारित खेल अछि। जाहिमे प्रत्येक खिलाड़ीक योगदान महत्वपूर्ण होइत अछि
बिल्कुल क्यएकि जे एक खिलाड़ी सेहो अपन जिम्मेदारी ठीकसँ पूरा नहि करत पूरा टीम प्रभावित सकैत अछि
बिल्कुल कालहि हम वॉलीबॉल प्रतियोगिता देखैत छली जाहिमे खिलाड़ी सबक तालमेल आ आपसी विश्वास बहुत प्रेरणादायक लगल
हँ एहि प्रकार खेल व्यक्ति मे सहयोग भावना विकसित करैत अछि सच कहू तऽ बास्केटबॉल सेहो दुनिया भरि मे बहुत लोकप्रिय खेल अछि